हेलो की हाल समाचार बौआ।
ठीक छै अपन कहियो गोर लागैत छी।
खुश रहू सोहागवती पुत्रवती रहू धनवती रहू ठीक छी।
हँ हँ हम ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ हमहु ठीक छी।
कीसब होइ छै?
किछु नहि होइया अहिना बैसल छी।
बैसल छी चाय पानी तऽ भऽ गेल हैत।
हँ चाये बनबे छलउ चाय पीलउ आ बैसल छी। कहलियै कनि अहाँस कऽ लैत छी गप।
हँ हँ एहि बेेर अचार तचार बनेलहुँ की नहि आमके।
हँं बनेलहुँं हेँ अचार।
केना बनबै छियै आमके अचार?
आमके अँचार बनबै छियै अहाँके की करै छियै काटि लै छियै। सभ सभ रङ्गके बनबै छथि हम जे बनबै छी। से अहाँके आमके की करै छिय चीर लै छियै चार। फाँकऽ कल लम्बा लम्बी ओकरा धो।
कवला अं।
हँ ओकरा धो दैत छियै धो कऽ कनि पाइन ताइन। सुखा देलहुँ ताहिके बादमे बरतनमे। दऽ देलहुँ आ देलहा। तके बाद ओहिमे नून हरैद मिला दै छियै।
नून मुहरद मिलााक छोड़ि देलहुं।
छोड़ि देलहुँ फेर पराते भेने रैचीके। रैची सरिसो सुखा लै छी। आ सुखा कऽ कुटि लै छी अहाँके।
सरसों के सुखााकऽ आ ओहिके बाद ओकरा मशीन मे याना।
नहि अहिना कुटनी नहि होइया। ता मे कूट खल मे क सबटा मसा के हँ खल मे कऽ सबटा। ओ के कुटि देय छियै आ कुटि क आ ताहि के बाद। नहि जकरा होइ छै खलमे कुटल तऽ जाँतोमे पीस लैया।
हँ हँ पर खल मुसरत जात के स्वाद अलग हैत। आ ओ जे मशीन वाला के स्वाद अलग हैत। हमरा तऽ बेसी जाते वला फल मूसल वालला सुअदगर।
हमसभ। तऽ उएह कऽ कऽ ताहिके बादमे ओकरा सभटा अँचारके पानि ओहिमेुका की होइएा दू दिन का तीन दिन। त बाद सभटा निकालि देलहुँ आ ओहि जे आमक पानि जे छुटलाहा रहल। ओहिमे मसाला अहाँके सनि लेलहुँ। आ सानि कऽ सूपसभमे क ओहिमे मसाला भरि कऽ फड़ा फड़ा। की आ ओकरा सभटा दू टा रोद लगा देलहुँ। आ रौद लगा कऽ। ताहिके बादमे की केलहुँ तेल एकटा बर्तनमे राखि लेलहुँ अढ़िया तढ़ियामे कऽ।
कोना की कछ की।
कचको द सके छियै कनी गरम क देय छै हींग द के तो ओ आरो नीक रहै छै।
हँ हँ हींग दऽ कऽ बड्ड सुदगर होइ छै।
हँ तऽ ओकरा कऽ कऽ सभटा तेल मे कऽ डुबा डुबा कऽ। बुयाममे कऽ धऽ दैत छियै आ ओहिके बादमे। किया तऽ बेसी तेल नहि दै छैै अचार सभमे किया तऽ धिया पुता लऽ जाइत छै बाहर। साहर ने तऽ कपड़ा मे लगि जाय छै।
हँ कपड़ा लता घिना।
तऽ ओकरा सभके दऽ दै छियै जे लिअ अहाँसभ बौआके लऽ जाउ। आ ‌हम। ताहिके बादमे अहाँसभ अपनामे जे हत बुआाममे कऽ दऽ दऽ कऽ। आ तेल धऽ धऽ कऽ ओरिया कऽ राखि लेब बुझलियै।
हँ आम तऽ कथी आमक अचार जे सुअदगर होइ छै की। आ एकटा जे घैं घैस के जे बनबै छै ओ केना बनबै छै।
ओ कुच्चा कहै छै ओकरा।
हँ, तऽ ओ कुच्चा केना बनबे
कुच् चाके की करैत छै, घैस लैया, हँ, पहिने छील लिअ आ कदम कस पर कऽ सब टा के घैस लिय, आ घैस के ओहिमे अहाँके सबटा मसला सब, नून हरैद सब मिलााक सुखाय ल द दियऔ, एकबेगे टटाइयो नहि देबे। फेर कनि सुखा जायत ने पानि, हँ। ताहिके बादमे, फेर ओहूमे अहाँके, तेल दऽ कऽ सानि दियौ, आ तेल दऽ कऽ, साइन कऽ राखि दियौ, तऽ तऽ बड्ड सुआदगर बोनत, बहुते सुआदगर बनत।
हाँ, एहि बेेर आम आठी छला कि नहि,
हँ छला, आम आठी बड्ड अछि।
आ
बुझलियै, आम आठी के नहि अभाव अछि।
हँ, तहन तऽ नीके ये, आम आठी रहै छै एखन तऽ ओहे सीजन छै, फलोका कहै जे, फल सबके राजा होइ छै आम। आम एहन तखनो स्वाद, मालदहो आम बड सुअदगर होइ छै, मालदह भेल अपना सब मे, एखन भोज भातमे तऽ खाली आमे,
एखन भोज भातमे आमके, मिट्ठियो लोक दैए। भोज भातमे, बड लोक खटमिट्ठी बना- बना कऽ देत, बुझलियै, भोज भातमे आम कामके खत मिट्ठी, एखन सीजन पर रहबे टा करत, बड्ड नीक होइत छै, खटमीठियो बड्ड नीक बनै छै, ओ आब तऽ, हमसभ तऽ एखनहु दालि दर रहै छी जाँतेमे, जातऽ रखने, हँ जा कते मे दर रह छै, खेसारी के दायल भेल, मसरी के दायल भेल, राहर के दाइल भेल, खेरहीके दाइल भेल, तऽ हमसभ सभटा जाँतेमे दरैत छी।
हँ, जातेमे तऽ दरे होइ छै, मोसरी दाइल, अहु बेर हमरा सके गाँंव में, एकटा अथी छथिन, हमर सास, एगो ननैद के ठाम कहलैथऽ भौजी, दाइल दर्रेलहुं, दू रूपये दरड़ि देलक जात मे, आ हुनका बाहर रहल छन, हुनका जात- तात चलबल नहि आबैत छ। हू तऽ ओकरा कहलखिन, तऽ ओ दू रुपैए जय, अथिी दरैड़ देलकय, ननदोयस आएल रहथिन, तऽ फेर लऽ क गेल खिन, किनूआ मोसही दाइल के कोनो स्वाद नहि हयैत,
नोय, किनुआ बला के कतऽ स सुआाद रहत, ने हमरा सबके अप अपने छै, जाँतमे दरड़लौ, गहुम स मसुरीके नहि भेल मटियाल रहल, मैट नैट लागल, तऽ धो दै छियै, आ धो कऽ तहन जे दर्रैत छै, रौद लगा कऽ, से जे सुन्दर दाइल, खिलल -खिलल दाइल हयैत, की कहू।
हँ-हँ बड स्वदगरो रहे छय।
आ अपनाके त छैहे, अपना जांतक कूटल, पीसल तऽ नीक होइते छै।
हँ बड सुअजगर होइ छै।
तईना तऽ अहाँसबके अपने दड़रि, अहूँ अपने दड़रै छियै कि अहाँके जोन हर दरैड़ि दैया।
नहि-नहि अपने दडै़र लै छी मोसरी खेरही के तऽ उला क अथी लोरहि लऽ क अपन खड़रि देलऊ।
लरम होइ छै, ओ तऽ लोढ़िओसँ खर्रा जैत, लोढ़िओसँ भऽ जाइ छै।
हँ-हँ लरम होइ छै।
हँ ओ लोढ़ियो सुप सब पर भऽ जाई छै। सूपोमे दऽ कऽ ओकरा खरड़ि लेब तऽ खर्रा जाइ छय।
आ हँ
बुझलियै हमरा सबके नहि छै, त यदि बेसीक कऽ बेसीेक उला लै छी खेरहिओके दाईल आ एकट्ठे अलगा -अलगा जाँतके दरड़ि लै छी। आ राइख लै छी स सब दाईल मिलाक अपन ओरियाक राखी लेलऊ, जखन जे दाईल बनबअ के मोन भेल से दाईल बनेलउ बूझलियै, आ तई मै हमरा नैत के मोस मोसरी दाईल नहि पसन्द, ओ क ओ करा राहैर दाईल खैत, आ मोसरी दाईल जै दिन बना देब, तय दिन तऽ छूबो नहि करत।
मोसरी दाईल के अथी सब बड नी क होइ छै कच- कचरी हँ। मोसरी दाईल के बॉड़ियो बड़ नीक होय छै, एक गोटा छथिन हमरा आइटम सासुर मे।
बनबै छैथ।
हँ से हुनका हाथ के त सब चीज सुअदगर होइ छाइन, हिन
दाईल के जे चट का बनेबै चटका तीमन ओ जे सुन्दर हैत। से पूछू नहि। बड्ड नीक होइ छै चटका बना कऽ, कच जेनाकि नहि बनबै छी बौरी। बड़िए जेना ओकरा बना लिय, कनिके ओहिमे मखुआ जेना कनिए क तेल दियौ। आ ओकरा रऽस लगबियौ कनि आमिल दऽ दियौ, ततेक स्वदगर हैत। जे हैत जे कतेक खाइ बुझलियै, तऽ हमरासबके छैहे एखन आ बड सुख अहां क बा अथी पईन-तईन होइया गाम घरमे। तऽ तरकारी तीमन के जैत लाबऽ लै। त तई दुआरे हँ। तई दुआरे उएहसब बना लै छी की करबै। धैर नैत खैं आबैए, त नैत मोसरी दाईल नहि खैत ओ नैत लए पहिलेसँ खे राहैरकेँ दाईल केऽ अपन दरड़ि तरड़ि कऽ रखने रहै छी। आ यदि मोसरी दाईल बनाइयो लेब।
बड नीक लागै यैं।
आल दाईल, भात आ हमरा नैतके अल्लू तरुआ दऽ दियौ, दोसर तरकारीके नामो नहि लेत। ओकरा दाईल, भात राहैर दाईल, भात आ अल्लू एकटा तैइर दियौ।
उपलैन हेत।
हँ उपनयन ओहो बौआके उपनैन हेतै।
तऽ ओरियान पाती तऽ ओहो। करऽ पड़त ह। हँ हँ जते अपना सब। के विध विधान होइ छै न।
बड्ड विधान होइ छै।
बड विध विधान होइ छै न आ सबटा तऽ जाइ छै नानिये गाँंव सँ।
ओ भाग्य के बात ओ बड तपस्या करैया जे लोक नैत न। सभ उपनैनमे खर्चा करैए। जकरा बड्ड देने छथिन महादेव तऽ बड्ड लऽ कऽ करै छै। आ जिनका जतबे देने छै तकरा ओतबे लऽ कऽ करै छैथ।
हँ।
बुझलियै सैह सब अई। तऽ निकेना भ जाइन आ एकटा ओ नातिनो छै। तऽ नातिनोके देबहे पड़त आ नैत। के किछु देबै तऽ नातिनोके तऽ देबै तऽ ताहि दुआरे। तऽ हम मोन तऽ बड्ड देने रहै छै भगवान मायके ओहि जगरक यदि अर्थ रहौ। तऽ मै के बेटीके करेत खराप नहि लगै छै। बुझलियै तऽ सैह छै।
ह बेटी के जते करे छै तते भगवान दैय छथिन।
हँ हम तऽ हरदम बेटोके कहैत रहै छी बौआ। जतेक भागिन भगिनीके खुश राखब। ततेक अपनो खुश रहब ई नहि जे लोक के देख। देखें छियेय भागीन भैगनी से डराइ छै से नैय डरैब आहा के तीन। त बहीन अइ।
तकरा देखै छियै किछु नहि होइत छै। जत्ते अहाँ बेटी के पूजबै तत्ते नीक है।
भगवती भेलैथ बौआ बेटीसभ भगवती छैथ। तऽ ताहि दुआरे हरदम। कहैत रहे छ बौआ खाली बहिन के आ भागिन भगिन के नहि छोड़ब। जतेक भागिन भगिनकीके बहिन करब ततेक अहाँके महादेव पूरा करत। तऽ एखन तऽ बौओके जाए कहै छियैन। सएह बौआ बुझैत छथि आगाँ जे करैथ बौआ।
ह नीके करता की बुध ज्ञान छै बड। बड नीक।
तऽ सएह एखन जे जे कहैत छैथ से से बात बुझैत छैथ। जात नहि बियाह भेलैन हें तात। तऽ बिआह भऽ जेतनि तहन तऽ जे कहथिन भगवती हुनकर सैह। करथिन।
हँ हॅ।
बुझलियै आ हमहुूँ बौआ नहि। करबै जहिना रहब तहिना रहू खुश रहू। हम ई नहि कहबैन जे अहाँ हमरा लगमे रहू।
पुतहुओ के बेटी बुझबै तहने ओहो।
हँ हम नै बलोकक साउस जेना जे दाब रुआब मे रखबैन हँ जे मोन अइ से
अप्पन परम्परा खाली बुझैथ अपन मिथिला के संस्कृति बुझैथ झैथि ओइ स बड़का किछु नै छै आइ के डेट मे सब खुशी रहै बेटा पुतोहु खुशी अइ नुनो रोटी खाइयै संग में अइ ओइस बड़का किछ ने छै नुनो रोटी मे सुख हेबाक चाही।
छप्पन भोग रहै छै बौआ आ जदि ओइ ठुन अहां के कलेश रहे छै ओ छप्पनो भोग नै नीक लगे छै।
हँ
बुझलियै तऽ अहाँके बौआ ठीक रहैयै?
हँ हँ बौआ ठीक रहै छथिन।
तऽ एखन तऽ बड़ परेशान होइत हैत छोट बच्चा लक।
हँ एखनो हल्ला कऽ रहल छथीन।
तैं ने तऽ बच्चा ल क बच्चा बाली के बड़ दिक्कत जात लेद गेद रहै छै नै तात दिक्कत रहै छै आ जखने फेर छेटगन भऽ जैत नै छेटनगर तहन नै दिक्कत रहत।
हॅं हँ एखन तऽ बहुत दिक्कत छै एखन तऽ बहुत दिक्कत छै बहुत छोट छै एखन।
छै ने एखन पानि ताइन हैत आ द बच्चा सबके बुझियौ खे देखैत हेतै थाल कीच तऽ आरो परेशान करैत हैत खेलै के दुआरा नै भेटैत हेतै।
गाँंव घर में बुझैते छिये खुलल घर दुआरि रहै छै अंगना के